हेलो। हेलो हँ आवाज देरी सँ जा पहुँचब। हँ। बताउ।
तीन टास्क पूरा
तीन गो पूरा हो गया
आ तीन बार क न को।
आँय
हूँ हँ कितना आर मतलब करना होगा
जितना देते जायगा करना है। मतलब तीस गो त तीसगो । किसी को दसे कोो देता है किसी को ककरकरो दस। गो द दई छै दै। ह देय अछि - तीस गो तीस गो आब अहाँके कते दै हियै
पता नै आऔर किते देतय
तीस गो तीस दए देत ने तब अपनेक पूरा हो जायत हूँ तीस गो सँ कम देत कम कम टास्क होके कम पैसा दे
मतलबन एतेक बड्ड फोन त करय पड़तै
कै बार फोन करय पड़तै इस बार बनेगा तीस बारह प्रश्न बनेबै तीसोबार फेर फोन करबैय ह आँय हँ एते ज्यादा करबै तब न मिलत तब न मिलत पाइ एना एना कैसन एना पाइ नहिए न भेटत आँय
आ
ह पाइ एनाहि देय देत
र हह हमर रिसीव करैय ला के बैठल रहतै
रिसीव हमही ने करब आओर दोसर के करत
हँ तऽ अहाँ- फ्री- रहबै हँ आर टाइप
फ्री हमरा रहे ने पड़तैय हार टाइम नहि आज एक टाइमे हा
ओ आजे आजे मतलब आजे महिना होगा इतना बाद कॉल
हँ आइ जे या न से लास्ट लास्ट दिन या अन्तिम दिन बारह बजेसँ पहिले कारण हमरा वएह कारण हमरा माथा पची केने रेहा जें अगर करना है तो उनको बोलिय पूरा करनेके लिए टास्क नहि करना है तब उनका ग्रुप ग्रुप से निकाल निकाल देते हैं कियाक सबके अपने चलते सब कें पेमेंट रुकल अछि अपने पूरा करबै तब सबके पेमेन्ट भेटत हँ हँ तऽ अपनेकें कहतियै रहऽ हमे हमे नहि करब अपनेके ग्रुपसँ निकालि देैतै रहै तब सब कें पेमेन्ट कल्हे भेज देतै बुझलियै आँय बुझलियै
हूँ
हँ
ठीक या तब हँ बुझि गेलिय फेर कर छियै अरे अरेहम आ रहलियै